हेलो
हँ गोर लागै छियौ दीदी
खुश रहू दन्दनायत रहू ठीक छी
हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ हमहुं सभ ठीक छी की सभ होइ छलिया एखन
किछो ने बस बउआ के खाना खुआबै छियै
बौआ के खाना खुआबै छलौं हे खा लिअ बौआ
हँ अखने खुएलिया बौआ के
आस पास मे बहुत आवाज आईब रहल यै
नहिरा मे रहै
आओर सब जल्दी बाजू
आओर कहियौ अहाँ बताउ
ह आओर सब हमरो सबके ठीक यै अहाँ सबके ठीक यै
हँ हँ ठीक छै सब
अहाँ सबके तऽ अय टाइम मे भानस होइत हेऽत
हँ अखने भेलैया
बैनि गेलै भानस
हँ हँ भऽ गेलै भानस आप पप्पा ड्यूटी जेथिन सब्जी बनेलियनि हे रोटी बनेलीयै
कथी के सब्जी बनल हे
उएह सजमनि चना दालि आलूके मिक्स कऽ कऽ सब्जी आओर रोटी
इ केना बनबति हेबै इ सब्जी
पहिले घिया के कटि लेलौ आलू के कटि लेलौ हं सजमनि के काइट कऽ ओय के बाद कु कर मे तेल डाइल क फोरन डलिक जीर लाल मिर्च हरी मिर्च हींग
हरियरका मिर्चीय नय
हं ओय के बाद अपन सब्जी ओह मे खसा देलौं ओय के बाद ओकरा लारलौं नमक धऽ कऽ फेर ओय के बाद कनि गलि गेल ओय मे
आय त लहसुन प्याज नय देने हेबै
नय आय दसमी छै न तै दुआरे
अच्छा अच्छा आ कल्हि खुना सुनै छियै निर्जाला एकादशी सेहो अय
हं कल्हि खुना छै निर्जला एकादशी हमर सासु माँ करै छथिन
अच्छा महिना मे दुनू एकादशी करै छथिन कि एकेटा
दुनू करै छथिन
इजोरिया के अन्हरिया के दुनू के
हं हं दुनू के
तहन तऽ भय प्रात भेने ब्राह्मण भोजन करति हेबै
हं हम ब्राह्मण मे खुआबेै छियनि किनको नोत देलौ तऽ ओ अपन भोरे आइब कऽ खा लै छथिन दस
किनका दै छियनि नोत नंदोइस के
हं हुनको देलौं या हुनकर भतीजा छथिन हुनका सब के सेहो उपननि भऽ गेल छै
ओ तऽ बड सुन्दर बड सुन्दर नाथिन नन्दोस के जमाय के खुएलासँ बड्ड नीक
हुँ ओहो आबै छथिन अपन खाय छथिन फेर चलि जाय छथिन
झा जी ठीक छथि
हं हं ओहो ठीक छथिन
अच्छा तहन तऽ बढ़िएं छै सब ठीके छै की
हं हं सब ठीक आहाँ कहू किछो
बस हमरो सबके की कहू हम तऽ बसिल छेलौ सोचलौ से साक्षी से कनी बात कली बौआ स
अच्छा
बौआ से कनी गपशप कऽ ली
बौओ ठीके छथिन खाली बदमाशी करै छथिन भरि दिन
अच्छा तऽ सुनै मे एल जे बौआ के बड मुन खराब छला भऽ गेल कहादुन बोखार बहुत लाइग गेल छले जे उतरिते ने छेलनि हें
हं हं ओ वायरल फीवर भऽ गेल छेलनि
अच्छा बोखार लागै छेलनि हेँ नय
हं हं डॉक्टरो से देखेल आ आठ आठ न दिन तक
आठ न दिन तक लगिते रहि गेलनि नय
हं फेर ओय के बाद दबाई हं दू तीन दिन तऽ भरतियो रहथीन बौआ
अच्छा
हं से डॉक्टर दवाइ लिख के देने रहथिन तऽ उहे दवाइ टाइम
पातरे भऽ गेल हेऽत बौआ
हं बहुते कमजोर भऽ गेलखिन
अच्छा तऽ ओकरा थीहिज ने बतेला डॉक्टर जे एना बोखार बौआ के किया बार बार लगैया
बौ डॉक्टर कहै छथिन जे ओ वायरल फीवर रहै छै न तय दुआरे भ जाय छै किछो इन्फेक्शन भऽ जाय छै बुआ के
चू
तै दुआरे ओ हवो के भऽ सकैया घरो मे किछो एहन मुंह मे लऽ लै छै जे ओहो सऽ भऽ जाय भऽ सकैया कोनो रीजन भऽ सकैया
जे मुंह मे कोनो चीज लगा लै छथिन न मुंह मे किछ धऽ लेला बच्चा सब तऽ बुझै छियै भरि दिन मुंहे मे हाथ रहै छै बच्चा सब के तऽ अय वजहसँ भऽ जाइत हेतै नाय
हँ ओहे लेल वायरल इन्फेक्शन भऽ जाइ छै तऽ ओहिसँ फीवर आइब जाइ छै
कोनो नय अई सबके चिन्ता नय करू अपन बच्चा जात रहता ने जात पाँच साल के हेता ताबे तऽ हिनका ईसभ हेबे करतनि
हँ सैह सब छै और अहाँ सभ ठीक छी
बस हम सभ ठीक छी बौआ लेकिन एखन बड़ और पातर भऽ गेल हैत
हऽ ओ तऽ हर दस दिन में पन्द्रह दिन में किछ न किछ किछ न किछ होइतै रहै छैन
अ एना किया होइ छैन हुनका ओहै सब बोखार तोखार मतलब मुँह में लऽ लै छथिन तहि दुआरे
हँ मेन उहै वजह से होय छैन हुनका डॉक्टरो कहलखिन जे ई सब चीज मुँह में लऽ ले छथिन न तैय स हिनका होइ छैन
आ कते दिनका बौआ भऽ गेल हेता
एखन तऽ तेरह महीना कऽ भऽ गेलखिन काइल तेरह महिना पुर जेतैन हँ पच्चीस मईए कऽ
कोनो नै चाइ पाँच साल तक ई एनाहिते करता तैय केँ बाद अपन फूकल फाकल हेता
और चाय पानी भऽ गेल अहाँकेँ
हँ हमर सब केँ चाय पानी तऽ भऽ गेल कनि खेनाइ तऽ कनि लेटे बनत भोजन
हमर सब केँ तऽ भोजन बुझले बात यऽ जे लेट चढ़ै छै
हूँ
ओर सब अहाँ कहियो सासू माँ ससुरजी सब सबगोटा ठीक छैथ
हँ हँ सभ गोटाे ठीक छथिन और मामा बौआ सब ठीक
सब बढ़ियां छथिन कतौ घूम फिर लऽ नै गेलौ हँ आए बेेर की
नकतहु नहि गेलहुँ हेँ एखने मई में एक तारीख कऽ गेल रहौ वैष्णो देवी घुमै लेल
अच्छा माता रानी लग गेल छलौ
हँ हँ ओते गेल रहू
वाह माता केँ बुलाबा आइब गेल अहाँ सब केँ हँ
हँ ओते लेकिन इहै छ कनी कष्ट तऽ होइ छै पर केनाइतो लोक पहुँचे जाइ छै
अच्छा तऽ पहिले तऽ अहाँ कटरे उतरल हेबै कटरे में छथिन न माता रानी
हँ कटरे मे छथिन कटरे रेलवे स्टेशन पर उतैर कऽ ओते से अपन ऑटो कऽ ओते से कोनो हो होटल केलौ होटल में गेलौ ओत अपन कनि काल तैयार नहा धो कऽ तैयार भेलौ ओइकेँ बाद अपन निकललु
तऽ कते घंटा लागल अहाँ सब केँ चढ़ाइ चढ़य में
हम सभ दस बजे भोर में चालू केलियै आर एक बजे तक एक डेढ़ बजे तक हमर सब केँ भैरव बाबा कऽ दर्शन भए गेल रहे राइत में
अच्छा एक बेर ओते दिन में चढ़ाइ कखन चढ़लियै
भोर में दस बजे में चढ़लियै
अच्छा दस बजे से चढ़ाइ करैत आ डेढ़ बजे राइत तक भैरवो बाबा कऽ दर्शन भऽ गेल नै
हँ हँ आ भैरव बाबा लग माता रानी कऽ तऽ दर्शन बड नीक से भऽ गेलैन जान भैरव बाबा लगमे गेलिय कि आंधी तूफान ऐत केन कऽ बिहाइर एले जे पूछू नै
अच्छा तऽ पैरे सभ गोटा एतेक दूर चैल लेलियै
हँ एना तऽ की कह हम मम्मी सब तऽ सबगोटा गेलियै अथी अर्धकुमारी तक पैरे फेर
अहाँ माँ सब अहाँके सासू माँके अपन माँ
मम्मी आओर सासूमाँ दुनू गेल रहथिन
माँ
हँ आओर हमर ससुरजी जे छथिन पपा ओ अपन ओते से नीचे से माता रानी के दर्शन केलखिन
अच्छा ससुरजीके पपा कहै छीयैन कि बाबूजी
पपा जी कहै छीयैन
अच्छा
हूँ फेर ओईके बाद अर्धकुवारीसँ हमसब अथि केनेनि सवारी
खच्चर कऽ कऽ तहन गेनौ भवन तक
अच्छा बड़ सुन्दर तहनसँ ससुरो जी गेल रहथि नाय
हँ हम हमर सासू माँ हमर ससुरजी हमर पतिदव हमर बौआ आओर मम्मी गेएन रहथीन
अच्छा
हूँ
तहन तऽ बड्ड सुंन्दर भऽ गेल दर्शन नाय
हँ बड़ सुन्दर
हँं तहन तऽ बढ़िए अइ आ माताके जेहन आशीर्वाद माता तऽ अहाँ सबके बजेला तऽ गेल हेबे तोऽ पहिले ओ जे होइ छनि हुनकर एन्ट्री कार्ड जे होइ छनि से फेर केना की लेलौ
ओहे रेलवे स्टेशन से उतैर कऽ ओते छै ने काउंटर
तऽ ओते लेन लागल हेबै लेन लाएग क लेने हेबै आधार कार्ड देखेने हेबै
हँ आधार कार्ड देखेलियै फेर ओईके बाद कार्ड देलकै कार्ड अपन लऽ कऽ तहन फेर सबगोटा होटल गेलियै ओईके बाद तैयार भ कऽ तहन
फेर उत्तर काल मे फेर कार्ड हुनका सबके दऽ देने हेबनि
हँ हँ फेर वापिस कऽ देलियै काड ओतै
तऽ अध कुमारियो गेल रहि आ ओ गुफा मे गेलौ की नै गेलौं
नै गोफा मे दर्शन नै भेले ओ टिकट नै न भेटलै बहुते टाइम लैगतै दू तीन दिन आओर रुकऽ पैड़तेैन ओतऽ
छीयै जे माता रानी लग जाए लए कम से कम दस दिनका टैम ली बुझलियै दस दिनका टाइम लेबै तऽ ओतऽ बहुत देवी दु दे देवता छथीन तसल्ली स तहने सब भगवान के होयत दर्शन एक बेर हमहुँ स सब जे गेल रही तऽ हमहूँ सब त एनाहिते गेल रही ने हरबड़ा कऽ हरबराक तऽ हमहूँसब गेल रही हड़बड़ाक कलौं लेकिन आब सोचने छियनि माता जहिया बजेथिन तहिया दू दिन तीन दिन एस्ट्रा टाइम लऽ कऽ आ तहन जाय किया तऽ भाय माता के हूँ की कहलियै
अहाँ सब कहिया क जाय के प्लान करै छियै
अखनै माता के जहिये बोलाबाऽ एतै न अचानके जेबनि
हू
किया तऽ एक बेर हम सभ टिकर बनेने रहियै हम हमर छोटकी भौजी हुनकर एक बेट बौआ बेटी बेटा दुनू हमर छोटका भाईजी ईसभ हम सभ सभ गोटा प्लानिंग कैने रहियै एहन भेलै दू महीना पहिले टिकट बनेने रहियै एहन भेलै जे ट्रेने अहाँकेँ कैंसिल भऽ गेलै
ओइ वजह से हम सभ जा नै पेलिए आ एक बेर हम सभ गेल रहियै तऽ हमर बौआ सभ छोटे रहथिन तैयमें गेल रहियै तऽ आब माता केँ आब जहिया बुलाबा आबैन तऽ सोचे छियै न माता केँ जहिया बुलावा एतै तहिया जेबनि दर्शन कऽ कऽ फेरो ऐबैन बुझलियै हऽ तऽ गर्मी छुट्टी में एखन कतौ केँ प्रोग्राम नै छै नै
नै कतौ कऽ नै
चलू कोनो नै बढ़िए स रहूँ जे हेतै से सब टा नीके हेतै आर सब कहियो बौआ सुतलियै कि जागलेै यऽ
बौआ अखने घुम कऽ ऐलखी हन बाबा साथे
अच्छ बाबा स ज्यादा धिय पुताे लगाब बच्चा पोता केँ तऽ बाबे स लगाब रहै छै नै
हँ बाबा केँ देखते देैरी घूमै लेल एकदम उतावल रहै छथिन बाबा आबे छथिन ड्यूटी स आबिते देरी कपड़ो नै उतार दै छथिन ब बाबा केँ चलू घुमै लेल
होइते छै बच्चा सभ केँ पोता सभ केँ तऽ बाबे में प्राण रहैत छै बौआ
हऽ अखनो फेर घुम केऽ एलखिन हे
आ कहैत रहथिन अहाँकेँ माँ जे बाबा नै रहैत छथिन तहने बौआ केँ तबियत खराब भऽ जाइ छै आ बाबा केँ तऽ भइ डूटी टूटी ड्यूटी कर वला ओ ड्यूटी चैल जाइत हेथिन
इहो बेरा गेल रहथिन पन्द्रह दिन लेल ड्यूटी पर रहलखिन न
हँ
ह तैय दुआरे ओ घर पर छलखिन नै उहै बीच में ओकर हथो जैर गेलै बौआ केँ
आ हाँ केना
चाय रखलियै गरम पीबै लेल जाब तक हम बौआ केँ डइपर फेेकके लेल गेलै ताबे तक फेकेँ लेल एकदम हाथ डाइल कऽ गिरा कऽ
आहाहा बुझियौ बुझियौ केना तहन तऽ प पाकल हेत बौआ बहुत बढ़ियां से पाइक गेल हेता
पूरा हाथ पांचों उंगली में फौका भए गेल रहे
हे माता हे बौआ एना नै करू ध्यान राखब बच्चा सब केँ ओइ केँ बादे किछ करब बुझलौ की काज राज बाद म होइते रहतै लेकिन सब स पहिले बच्चा कऽ देखू हँ तऽ कै अपना और सभ तऽ सभ ठीके अइ नै खाना पीना रैतका अहाँ सब केँ बैनिय गेल
हँ खाना पीना बैन गेलै आब अखन स
खन सनि चिन्ते रहब
हँ काम